बाबू कि समचार ये कुनाल बाबू।
ठीक य अहाँ कहियौ भाइजी ठीक छियै।
हँ हँ एकदम-एकदम बढ़िया कहलहु ई। देख रहल छियै एखन इंडिया के बड़ा बुरा स्थिति यए। पहिलुको मैच सब, पहिलुको मैच हारि गेलै बुझियौ ओकरासँ। आयरलैन्ड सँ, जकरासँ आइ तक जीवनमे नहि हारल रहै।
अ।
ओकरा सँ बुझियो, आइ फेर हारयवला या। लेकिन तिलक बर्मा त या कनि टिकल आ, देखियौ की करे या ओ? लेकिन हमरा उम्मीद नहि बुझा पहिने तऽ आयरलैंड खेललक, आठ विकेट ओकर सबके खसल रहए। आ एक सौ अठावन रन शायद मारलक, कि चौवन रन मारलक। एहने सन, एक सौ पचास प्लस स्कोर केना य ओ सब, बीस ओवर बीस ओवर सौंस खेलल कय बुझे छियै, बीस ओवर सौंसे खेल रहल लकै इंडिया के बॉलर के, एँ। एक सौ पचास प्लस स्कोर बना देलकै ऊपर से, एकरा की कहे छै इ जे य अभिषेक शर्मा
आ।
के जीरो। संजू सैमसंग जीरो, बुझियौ ई नरहा सबके की हाल भलै।
आयरलैंड के खिलाफ ई हाल छै, त बुझियौ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, की करतै एकरा सबके?
ई टीम लए कऽ ज जेतै, सूर्य कुमार यादव के लेकिन देखियौ, परफॉर्मेंस जे रहै ओकर पर्सनल, लेकिन टीम के लए के चले रहे बेचारा, आह!
आ ई आऔर छै कि, आउट भए गेलै?
आ अइयो गेल बेचारा, आह! एते लेट नहि करेय कप्तान बनले आब। तऽ कप्तान छियै तऽ, वी आई पी भए गेलै ने, ओते देर तक रहतै गर्मी नहि लगतै। की खेलत
हर्षित राठौ आर हर्षित राणा त ऐबे करतै ने?
हर्षित रहना तऽ हेतै जरूर, कियकि ओ बेचारा ओकर जे छै से करीबी लोक छियै। ही।
हँ उम्मीद य ने, बुमरा- तुमरा क र दादला छै क त द्वार कनी
हँ से तऽ छै रेस्ट मे तऽ छेबे करे, एखन सब आई पी एल खेल के थाक कर रहै, लेकिन एक जग आरो छै ने, वैभव, सूर्यवंशीके अहाँ लए गेलियै तऽ ओकरा अहाँ खेलेबै ने कि, खाली ओरा नामसँ खाली टिकट बेचबै।
नहि खेलबाक चाही, बढ़िआँ परफोर्मेंस करै छै, एना नहि छै।
देलक य अहाँके, फाइनल एखने इंडिया एक फाइनल जीता क देलक य अहाँके! ह, एक तरफा मुकाबला मे, अकेले बेचारा मारलकै ओतबा ओतबा रन। आ सभसँ मेन स्ट्राइक रेट ने देखबै ओकर।
हँ खुल के खेलै छै, ककरो डर भाय नहि होइ छै, तैयो ने खेलबै छै मौके नहि दे छै।
निर्भीक! निर्भीक बल्लेबाज एकटा टी ट्वेंटी मे अनिवार्य छै ने, अभिषेक शर्मा मानि लिअ एखन आउट ऑफ फॉर्म छै, आ या अभिषेक रहत दुनू रहियै, दू मसँ कओ तहन तऽ भए जेतियै ने।
हँ।
लेकिन से नहि करलकै ईसभ, बड़ा अनर्गल काज लेकिन केलक यसभ बुझलहुँ।
ओहि दिनका देखे रहियै, मैच एकरा के बाउंड्रियो कनि बड़ा- बड़ा छै, एकरा सब तऽ टैपिते नहि रहे।
हँ बाउंड्री कनि पैग छै ओतुका आयरलैंड य तऽ बाउंड्री पैघ छै त अहाँ छका नहि मारियौ ने अहाँ गैप ढूंइढ क चौका मारियौ। नीक खेलाड़ी के लक्षण थोड़े छियै जे खाली अहाँ उठाइए उठा क टपैयए टपेक मारे।
एक सए चालीस करोड़ के आबादी मे अहाँ खेल रहल छियै एगारह टा बढ़िया। परफॉमेनस देबैए न पड़त। आ बिलकुल अलग बात जाइ छै तऽ आर देखयौ आम सब सठि गेलेह।
हे यौ आम सब तऽ अहिबेरा बड खेलौ खास कऽक मालदह हम जेछै न मालदहे टा बेसी। खाइ छी बुझलिया। मालदहके एहि बेेर देलहुँ पकड़ि के एखन तक चलि रहल यए मालदह बेचारा। जा दिन जा छनिय मलेमास के लए क जेछै ने एहिबर कनि आम सब जे छै से दिक्कत एखन कियकि अरदरा एखन अरिदरा आयल यए आ हमरा सभके एकटा घड़ी पाबनि सेहो होइ छै। बुझलियै तऽ आन बेर तऽ घड़ी पाबनिमे जेछै से सभ आम रहै रहै
हँ।
बुझलिय।
घड़ी कहिया छियै?
ई पाबनि अहिना अदरा छै ने तहिना जेछै से घट पाबनि होइ छै बुझलियै।
गाँउ घरमे भोज तऽ खूब खाइ हेबै।
जेेना अरदा भऽ जे भए गेल तेना आँय
भोज तऽ खूब खाए हेबै गाँव घर मे।
आह भोज के तऽ जवाबे नेछै भोज के तऽ बिलकुल भोज के तऽ कुनूटा जवाब नहि छै भोज के तऽ एकदम बढ़ियाँ छै
आब कतहु छै कि नहि?
नहि एखन तऽ इम्हरे उपनयन तुपनयन सब बितल या एकटा श्राद्धो वला भोज इम्हरे बितले हँ बुझलियै बड़ा सब सुन्दर जेछै से भोज रहै लेकिन सब सम्पन्न भऽए गेल आ एखन त ओना आब कोनो भोज भात नहि य ह एक तारीख ये एकटा एक तारीख के एकटा सा विवाहक भोज ये। आ छअ तारीखके बारातती सेयऽ आगामी।
बराती जेबै ने?
हँ हँ तऽ दुनूमे देखियौ। जीर जमाइन एखनेसँ फाइक कऽ राखले छी। जायब बाराती तऽ पकड़ि कऽ हिरेबै बुझलियै।
ह सेंचुरी मारि देबै तऽ हम।
कथी के ह आम तऽ आम नैय सेंचुरी तऽ नै लेकिन जेछै से। कोशिश करबै जे पचीस छब्बीस टा जरूर हँ क्वार्टर तऽ जरूर लागि जेतै क्वार्टर तऽ निश्चित लागि जेतै। एक क्वार्टर सेंचुरी तहम घर मे मारि दै छीयै भोरे-भोर एक दिन मे क्वार्टर से सेंचुरी हमर फिक्स रहै छै मिठाई आ मि मिठाईयो मिला- जुला कऽ वैह क्वार्टरके आस-पास छै। आ माउस लेकिन माउस मिथिला में माउस नै खेलहुँ तऽ फेर किछ नै खेलहुँ। बराती मेंनली फोकस कैल जाइ छै माउसके लेल। माउस जे छै से बहुत। जरूरी छै बुझलियै, माउस जे छै से कम। कम किलो-डेढ़ किलो दबाबियौ बराती में तखन भेल आनन्द। बुझलियै, हँ बनाबैतो छै बड़ा बेजोड़ बराती के माउस। सब बनै छै, एकदम शुद्ध खस्सी के बुझलियै। हँ मिथिला में सत्कारो होइ छै बाराती। हँ हँ अहाँके जेएह पीस चाही हड्डीए वला पीस। चाही तऽ हड्डिए वला पीस अहाँकेँ भेटतै लए कऽ। एकटा बाल्टी लए कऽ ठाढ़ रहल आ चारि टा दियौकी ठाढ़ रहै छै।
हँ, हाथ लके खोइज के देत।
हँ एकदम, हाथ लए कऽ खोजि कऽ दै छै बिल्कुल सही कहलियै अहाँ।
तऽ इएह मिथिला के तऽ भोजो-भात आब बरातीये जकाँ होइ छै।
हँ भोजो-भात आब लोक। ओहिना करैए बरातीये सिस्टम पर, एकदम सही कहलियै अहाँ। कोनो चीज नै मतलब की कहै छै बारती आ मूड़न। मूड़न सबमें आब लोक तऽ पटल पकड़ि लेलकै यौ जे बिना मउस-भातके। लोक भोज खाय लए जाय लए नै चाहै छै, अहाँ नोत दै ले जेबै। पहिने पूछि लेत की हड्डी-गुडी व्यवस्था छै कि नै।
हँ।
तऽ कहबै हँ हँ अच्छा -अच्छा ठीक छै, ठीक छै तहन तऽ एकदम नोत गैछै लेल तैयार रहल आ जँ कहि देबै नै। छूछे दालि-भात छै तऽ कहत नै हमरा तऽ बी पी- सुगर सब रहैये ने हम भात नै खाइ छी।
आ अपना सबके भोज में लेकिन एकटा चीज नै चलै छै। अहूं में नै चलै छै।
हँ भोज में तऽ आम नै चलै छै। बाराती के स्पेशलिस्ट छियै, लेकिन एकटा चीज हम, एकटा चीज गौर करले छियै। हँ एकटा चीज लेकिन गौर केेले छियै भोज में मूड़न- तूड़न सब के भोज करियऔ। आ ककरो जे छै से भात आ दाइल। के भोज में नोत दियौ तऽ ओ कहत नैय नै हमरा जे छै से हम राइत। के भात नै खाइ छी। आ हमरा एना ब्लड प्रेशर भए गेलया, एना शुगर भए गेलैए। आ ठामै जो कहि दियऔ ओकरा जे नै-नै। चा माउस भात के भोज छै, आ हा हा नै- नै तहन तऽ दू बूटी प्रसाद जरूर खाय लए जेबै। बुझलियै आ प्रसाद खाय लए अंगोड़ा जेतै, ओतऽ जाय कऽ एकदम किलो, डेढ़ किलो घींच कऽ आबै छै। ओइ घड़ी में बिसैरि जाइ छै जे हमरा ब्लड प्रेसरो आ सुगर सनक के किछो छै। नइ दबाई खा लेतै चारि टा कोनो दिक्कत नहि छै। बुझलियै, ई लोकके मेंटालिटी भए गेलै अपना सब। जरूरी से चलनाइ, हम चलनाइ बहुत। जरूरी भऽ गेलैं। हँ, ओना हम तऽ अखैन तक अरदरा- तरदरा। सबमें चलै छै, लोक एकोदिष्ट-तेकोदिष्ट के ब्राह्मण खुएलक। तऽ ओहि में आमके सेवा राखै छै, लेकिन जेनरली जे कहबै कोनो भोजमें। आम रहै छै तऽ से नहि रहै छै, ऊ अहाँके बारती में भेटत बियाह में भेटत जकरा। तऽ मई, जून, जुलाई सब में बियाह आमकऽ समय में रहै छै। तऽ ओहिठाम अहाँकेँ आमके फैसिलिटी भेटैऽ छै।
ओतबा पारो न लागते यौ, बड्ड खााय छै मिथिला।
बड़ खाइ छै सही बात छै, बड़का बड़का भोजमे गाँव जवाड़ीके भोजमे जे चाहबै आहआम, मालदह आम राखतै तऽ, ओकरा तऽ स्टॉक करयके लेल जे छै से बुझियौ, चारि पाँच टा घर भाड़ाापर लिअ पड़तै, ओतेक आम कतय राखतै। बोरा मे तऽ अहाँ राखि नहि सकैत छी आमके? दस क्विण्टल आमके कोनो औकाद नहि छै। दस क्विंटल आम किछु नहि भेलै, किछु नहि भेलै। आराम से खेतै आदमी।
भोजमे ज आम दिय लागे।
आह! नहि सही बात छै।
इ एकटा एखन तक ने भेल ये, बोज में आम वाला व्यवस्था। हँ, भरि गामँ आम रहबाक चाही भोजमे। आनन्द आनन्दमय भए जेतै, हँ। 'बिलकुल' सही कहलै। आह! आ -आ आह! हे यौ आम तऽ खाइत रही हमसभ की कहै छै, आइसँ लगभग दस साल पहिने। एकटा आरा रहे बगल में, ओ आरा के जे आम र आब कहाँ, आब तऽ आम अहाँ तोड़ केे आनबे चारि दिन बाद आम अहाँके सड़य लागत, सब आम एके बेर मे पाकी जाय, खेलौं तऽ खेलौ नहि तऽ अहाँके सब आम सारय लागत, धीरे -धीरे लेकिन ओ समय के जे आम रहे रहे। दवाइ के द्वारा उस समय के जे आम रहे, गाछ से जे खसे, उ मालदह दुधिया मालदह से कनिटा हल्का पिरौछ जे भए जाय, आ ओ मालदह जे खसतै तऽ हमसभ की करियै तऽ हमसभ जे छै से, भात रोटी नहि अन्न नहि खाइत रहियै बुझलियै। सतुआ लए कऽ जइयै बुझलियै।
हँ।
आ ओहिठाम बगले में पानी टंकी रहे, रहे सतुआ रहे- रहे आ थारी रहे रहे लोटा, आरा में बैसल रहिये, आ ओ आम के तोड़िये आ एके मे सायिन दियै सिधा, बुझलियै! किछ के जरूरी नै न नुन के। नै चीनी, किछु के जरूरी नहि। सतुआमे सीधा मालदह आम दियौ काटि कऽ। एकटा खाली छुरी राखैत रहियै, छुरी रहैत त अपन काटिऽ। के जे छै से, ओकरा साइन दियै आ गाम मे छयी से तह दस टा आम द देलियै, दस टा आम द देलियै तऽ अपन निश्चिन्त छै सतुआमे दए कऽ, एकदम निश्चिन्त भए जाउ। सतुआ आम खाय क, शरीर एकदम बन -बन
एहि बेेर आम सठि गेलै सवेरे।
एहिबेर तऽ मानि लिअ मास्के लए कऽ कनि भए गेलै। बुझलियै! आ जेकरा खून मे हिमोग्लोबिन के कमी यऽ आ ओ खास कए कऽ एहि समयमे, तऽ ओकरा आम दियौ खायइ लए एकक महीना तक देखियौ हिमोग्लोबिनके लेवल कतेक ऊपर भए जाइ छै।
अरे आबके बच्चा सबके पैचतोनै छै, यौ।
बापरे आब के बच्चा एते आम किओ ने खाय छियै, ओसब भैर दिना आम घुमिते -घुमिते खेए लै छै दस टा बीसटा आइरेमे, हम अहाँ दसटा बीस टा आम आइअ।
हाम सब ओहिने चीजे छै सबके निक लागै छै बड्ड निक हाम बुझियो ओकरा फल के राजा कहल जाय छै।
हाँ हाँ तऽ न। ओहियोमे जे छै से, मालदहके जे छै से, आमके राजा कहल जाइ छै एक तऽ आम अपने फलके राजा, आ ओहियोमे मालद आ मिथिलामे दुधिया मालद ओ सब मालदहो के राजा।
डेढ़ डेढ़ किलो के होइ छै सुनै छी?
के राजा आम, आम के राजा मालदह, मालदह के राजा मालदहो मे जे छै से लंगरा मालद होइ छै, धेरीक रंग के चेफरी मालदह होइ छै। से सब रंग के मालदअ होइ छै, लेकिन दुधिया मालदह जे अपन मिथिला मे पेएल जाइअ ओ सबसँ बड़िआँ होइ छै।
सुनलियै डेढ़ डेढ़ किलो के होइ छै आम यौ।
आह, होइत छै तऽ, होइत छै तऽ, आब तऽ नै रहै छै, आब तऽ दबाइपर, आब त दबाइ पर जे छै से नबका नबका गाछ सब, पुरनका गाछ जे रहै एखनो कतौ कतौ भेटै छै चाइर टा पांच टा गाछ रहै छै, लेकिन पुरनका गाछ सब लगभग उपैट गेलै। ऐ, खैस पड़ले। जइड़ कमजोर भेए गेलै, आंनिक बसातमे खैस पड़लै। लोक कटबाए कऽ किछु आदमी बेचियो लेलक। किछ आदमी के जे छै से बड़का बड़का आरा रहै, ओकरा मे चाइर टा पाँचटा हिस्सेदार भेय गेलै त अपन गाछ कटबा कऽ अपन लोक चौकी, कुर्सी, केबारी अपन बनेलक। लेकिन आब नबका आम जे ओकर ब्रिज गेल गिरललोक गाछ रोपलक ए, से ओतेक फलदार, फलदार तऽ होइ छै लेकिन फल ओ तेक नमहर नमहर नै होइ छै। पहिलुका मालदह सब रहै जे, दू दू टा मालदह जे छै से एक हक किलोके भेए जाइत रहै, लेकिन सेसब मालदअ आब नै दू दूटा आम खेलाके बाद अहाँ निशचिंत रहू भैर दिना। सतुआ संग खा लिअ, चूड़ा संग खा लिअ, किछो संग रोट संग खा लिअ निशचिंत, भैर दिन क अहाँके आहार भेए गेल उ। लेकिन आब नै, आब ओ पावर नै छै आम म। साइज घटलै, उत्पादन बढ़लै हँ लेकिन साइज घैट गेलै हँ।